हां जाय या अवाज।
हां-हां जायया।
हां कहु की हाल समाचार छै।
बढ़ियाँ छै, अहाँ कहु।
हमरो ठीके एछ।
अच्छा-अच्छा पार्क मे आएल छी।
अएं हां पार्क एलियै बौअवा सब कहलकै जे कनि टहलै लए। एलियै या बहुत गर्मी छै।
हां बहुत गर्मी छै, एको रति हवा नै चलै छै।
उम्म बारिशो नै भऽ रहल छै ने दिल्ली मे।
अरे बारिशो हेतै त कुनू फायदा नै छै, खाली कीचड़ हेतै, पेएन जमा हेतै और किछो नै।
हां से तऽ हैते छै।
एको रति हवाए नै चैल रहल छै तऽ गर्मी लागे छै, उमस भऽ रहल छै पूरा।
हुं बहोत और अहाँ के बात नै भेल ककरो से।
नै-नै, नै होय छै, नेटवर्क के वजह से नै होय छै शायद।
हुं हमरा तऽ भऽ जायया बात, कते आदमी से भेल उम्म भेलहन बात बहुत आदमी से।
अच्छा। हमरा नै भऽ पाबैया, पता नै शायद नेटवर्क के इश्यू हेतै तै दुआरे एखन हम सोचलिये अहाँ हाएब फ्री तऽ बात करै छी अहाँ से की हाल-चाल छै सब बढ़ियाँ की नै। होतै हेलो
हँ कहू हँ हेलो।
हँ हँ हँ हँ हँ। और बताउ?
और सब बढ़ियां अपन बताउ कतऽ रहै छी दिल्ली मे?
अ दिल्ली मे अतऽ नोएडा के साइड।
अच्छा नोएडा साइड तहन तऽ दूर मे रहय छी।
बड्ड दूर अरे एत्तऽ स सबटा एमहर उमहर केनाइयो बड्ड मुशकिल भऽ जाइ छै और नोएडो मे बिल कुल अन्दर जा कऽ छै नऽ तहैन तऽ रिक्शा लियऽ फेर ओमहर सँ आउ फेर मेट्रो उमहर मेट्रो जा क जतऽ उतरू ओतऽ सँ फेरो रिक्शा लियऽ कत्तौ जेनाइ भारी मुश्किल छै।
हँ ओ नोएडा बहुत दूर भऽ जाइ छै नऽ।
हॅं।
हमसब एमहर छी मालवीय नगर तरफ।
आच्छा अच्छा हॅं गेल छियै उमर हमर कॉलेज पड़ल छलै उमहर।
हँ हँ हम सब एम्हरे छी। तैयो हमरा सबके नै ओ दिक्कत होइये कतौ के। कतौ जाय आबय मे हँ।
नै कनी गामक एरिया पड़ि जाइ छै न तै दुवारे दिक्कत भऽ जाइ छै कनि।
हँ नोएडा तरफ त पड़िते छै।
हँऽ तै दुवारे। हू गाम नै गेल छलउं?
ऐं
गाम नै गेल छलौं?
गाम गेल छलौं अप्रीले मे। दीयर के शादी छले हन हँ हँ।
अच्छा। हमरा त कत्ते दिना भऽ गेल साल भऽ गेल दिन कथी। अच्छा।
नै गेलौं हन गाम?
हँ हमरा तऽ साल भऽ गेल तीन चारि साल। जते मुन लागल अइ जाइ ले। देखै छियै आब।
किए ने जाइ छी तऽ दुर्गा पूजा आबैबला छै जाउ।
दुर्गा पूजा उहेए एत्ते मोन लागल अइ दुर्गा पूजा मे जाइ केना भगवती बनै छथिन हम तऽ आइ तक नै देखलियै दुर्गो पूजा बतायौ कतौ ने देखलियैए।
ओतऽ से जहैन आबऽ लगथिन नै हमरा सब तरफ तऽ बनैये भगवती मतलब बैठै छथिन।
दिल्ली मे?
हँ ही के सबमे बढ़ियां हम दुर्गा पूजा भऽ रहल छै होइ छै त हमसब गेल रहौं अष्टमी नम्मी के देखै लेए।
एना त हमहुँ जाइ छियै इमहर इमहर बनै छथिन भगवती बिलकुल बिहारी सब जे कां तऽ मैथिल सब छथ थिन ओ सब सेलिब्रेट करय छथिन लेकिन ओना जेना गाम में होइ छै न तेना नइ देख खने छियै मतलब गामक नइ देखने छियै
हँ गाममें जेना कहाँ अतऽ होइ छै गाम में तऽ अलगे मजा छय
बड बड्ड मोन लागले हमरा अरे बस एक बार चइये ने हम क्यूंकि एक बेेर जेबै न ओकर बाद तऽ हम साले साल जेबै क्यूंकि हम देक क्यउये नै जा पाबै छियै तऽ हम कतऽसँ
किए नइ जा पाबै छियै
अरे हम एखन असगोरे नइ ने आइब जा सकै छीयै ले हमर मम्मी मम्मी प पा एखन नइ जा दय छथिन अखन असगरे ट्रेन स तइ दुआरे आर सबगोटा जेनाइ मुश्किल भऽ जाइ छइ कनी हमर घर सब छै
छय तऽ
हमर शादी सब नइ हमर शादी थोड़े न भेल छै
अरे अहाँके शादी नइ भेल यै
नय नय
ओ नय हमरा भेल जे शादी भऽ गेल यए तइ दुआरे से
नइ मम्मी पप्पा के साथ मे रहै छियै तें तऽ कहलहु हमरा जिनाइ मुश्किल भ जाइया लेकिन हमरा असगरे जाय ने देथिन कियो सब जाय ओहि लए बड़ ता लम्बा प्रोसेस भऽ जाइ छै कि सभ जेत तइ सबस पुछियौ सबके टिकट बनो
हम्म
इएहा दुआरे ह कखनो नइ जा पाबै छी आब फेरो ककरो मूड़न उपलेन हेतइ तहन जा बइ नइ तऽ नइ जेबै
हँ हमहूँ तऽ पहिले जाइ छलहुँं हे हर साल जाइ छलहुँ हें दुर्गे पूजा मे लेक जयआ स हमरा बौआ सब भ गेल हन आ पढ़ै लिखय यै तऽ दुर्गा पूजा मे देखते छियै जे ओइ समयमे टेस्ट पेपर चलैत
टेस्ट हँ एग्जाम सब रहय छै
तऽ अइके वजहसँ हम नय जाइ छी दुर्गा पूजामे
दुर्गा पूजा मे तऽ हमरा बड मोन लागल अय जेना हमर सबके एखन छै
ऐं
जेना एम्हर बड्ड मुन लागल रहैया न त एखन जेना हमर पेपर तेपर नइ छै कॉलेज के एग्जाम सब खतम भ गेल छै तऽ हम जा सके छी तब मम्मी पापा सब के वजह से नइ जा पाबय छी
हँ भऽ जाइ छइन ने टेंशन भऽ जाइ छै सेहे आइ काइल देखइ नइ छै कते अफवाह फैले छै केते घटना भऽ रहल छै
केन हँ
कते घटना होइ छै से तऽ देखते छियै आइ काल्हि कतहु सेफ्टी नइ छै
तैं त केना जाउ एना क क जेबै आ खच्चे मे मतलब भगवान नय कर थिन सचमे किछो जो भ गेलै तहन तऽ आओर बैच गेलो हँ बड दिक्कत भ जेतय।
अहाँके गाँव तऽ भटसिमइरे अछि ना।
हँ हँ।
ह ओ पता नहि हमरा याद नहि या अहाँके हम देखलहु छी की नय।
पता नहि देखने हेबेई छोट में देखने हैब क्यकि हमरा खुद गेला पांच साल भ गेल आ गाम और ओहो गेल रहियै तऽ हम अपन गाम नहि गेल रहियै नानी गाम गेल रहिय।
ओ तय दुआरे हँ देखने हैब बच च्चा सबमे मधु सब हमर संगी छलखिन हे हमसब साथे पढ़ने छि एक के साथ मे।
अच्छा।
मधू, वर्षा। ई सभ एकके साथ पढ़ै छलहुँ ओ पूजा जे छले हन।
हँ।
सेहो ओ सब।
सबके बियाह भ गेलैय।
हँ हँ सबके बियाह भऽ गेलैय।
तऽ हमरो सब मे आब हमरे नम्बर छै अखन तऽ हम नहि करब वो कैह देने छियै मम्मी पप्पा के तय दुआरे। तय मे तऽ हमर छै जे छै।
वर्सो तऽ नहिये केलक हन।
बर्षा त
हँ ओ कुछो के तैयर तैयारी करै छथिन।
हँओ। किछो पढ़ाइ के तैयारी क रहल छथिन तय दुआरे नहि तऽ हुनकरो शायद भऽ गेल रहितैन एखन तऽ।
हुं हुनका भाय सब भेलै कि नहि।
नहि किनको मे नहि भेलनि है ने पहिले हुनके हेतनि जादा उम्मीद हँ।
ह और मम्मी पा प्पा सब ठीक छथि।
सब ठीक छथि एखन भायजी के एक्सीडेंट भऽ गेल रहनि किनौ तऽ ओहा घर मे छथिन।
तय दुआरे एखन कनी दिक्कत चलि रहल छै घर मे
हँ भऽ जाइ छै ना केना भऽ गेलनि एक्सीडेंट।
अरे नहिय बीच मे कोनो गाड़ी आबि गेलै एकदम स रोकलकई तऽ फेका गेलेय।
ओ जादा भऽ गेल छनि की?
हँ मतलब पूरा शरीर में चोट आयल छै।
ओ तहन तऽ बहुत दिक्कत होइत हेतैन ऊपर से गर्मी के मौसम सेहो छै।
हँ कते भाई लड़का सबके कते बाथरूम ताथरूम जाय मे कते दिक्कत भऽ जाय छै हॉस्पिटल जाउ बार बार।
हँ बहुत दिक्कत भऽ गेल हैत।
वही
हुं हुं उम्हर कनि ओतौ जेबै एँ?
अय सब तऽ होइते रहै छै।
हँ हँ से तऽ भऽ जाइ छै हैया छैन। की हो दुन्नु हमर बेटा सब ओ बैट-बॉल खेलै छै न तऽ प्यास लाइग जाइ छै।
हँ भाय कत्ते गर्मी छै देखै नै छियै हम तऽ कनि गलियो स बाहर जाइ छियै तऽ आइब कऽ एक ग्लास पइन पीबै छी और सेहो ठण्डा चाही। ओना नॉर्मल पइन स मुनो नैय भरै छै।
हँ तऽ न बजे तक रहथिन। हँ। तऽ ओहै दुआरे दू बोतल लऽ कऽ आइब गेल छियै जे अपन खेलेतै बच्चा सब तऽ पी लेतै।
भोर में जेना हम रनिंग करै लए जाइ छियै न तऽ जाइ छियै तऽ एकटा दू लो ट्रा बोटल लऽ कऽ तऽ एना होइत रहै छै की हम अपना आ के भगाबी की बोटल के लाइद कऽ चली और उ आबैत-आबैत पूरा पइन खतम हो जाइ छै।
खतम भऽ जाइ छै हँ गर्मीए देखने छियै मौसम बहुत खराब छै बहुत हद से ज्यादा।
एखनो देखियौ न धूप नैय छै एक्को रति हावा नैय सिस्कै छै।
हँ आ तऽबो देखियौ नम बारिशो हेतै तऽ एकदम हुमस कऽ देतै फेर।
नै लाइग रहल छै।
सुतले रहै छैथ।
और ऊपर स दू-तीन बेर नहा हा चुकल छियै तहन एते पसीने-पसीने उम्ह
सो रहऽ आ अखैन चिपकल चिपचुपौआ वला गर्मी छै मुम्बई वला सबकऽ ठीक अइछ कह-कहियो नैय गर्मी लगै छै न ठण्डी ई समयमे लगै छै कनि।
अरे तऽ मुम्बई वला सबके कनि भारिशो भऽ जाइ छै तऽ बारिशोमे एना लागैत रहै छै न के ओकरा सबके पूरा पइने भइर जाइ छै। एक बेर बारिश होइ सबटा बन्दे भऽ जाइ छै काज-धंधा हँ सबटा।
हँ।
ओकरा सबमे नैय ज्यादा गर्मी पड़ै छै नैय ज्यादा ठंडी।
ठण्डी पड़ै छै हँ।
बहुत लोकल एरिया सबमें तऽ कनि लगबो करैत रहै छै की कुनो मौसम के लेकिन जे बिल्कुल अथी एरिया सब छै जे बीच में पड़ै छै बिल्कुल तय में तऽ क अन एक्को र त्ती नैय बुझाइत रहत नॉर्मल सबके ठण्डी के मौसममे अहाँ देखबै जेना फोन सबमे देखाबैत रहत तऽ हाफ-हाफ कपड़ा पहिर कऽ घूमैत रहै छै।
चै हँ हँ हँ
क सबके नय
हँ हमरो एगो सहेली रहै छथि ओतय मुम्बइए मे अपन घर छइन हुनकर ओत्ते
मुम्बई मे जादा महंगा रहै छै कि रूम सब
बहुत महंगा ओतऽ अहाँके जे छै से एक साल के डिपोजिट देबऽ पड़ै छै
अच्छा बहुत महंगा छय
हँ बहुत ओहोमे अहाँके दिल्ली जकाँ क रूम मिलत कनिय टा के गली जैसा कनियटा के रूम रहत ओहिमे अहाँ बर्तन धो ओहिमे अहाँ पेशाब उसाब सबकुछ उएहमे करै छी बाथरूम करे के लेल लाइन लगब पड़ै छै। आ ऊपर से अहाँके एक साल के डिपोजिट हमर मामी गेल छले हन घुमै लए से कनिये टा के रूम लेने छले हन से अस्सी हजार रुपया डिपोजिट देने छलखिन हन मामा
हूँ
तब जाके ओ रूम लेलखिन हन आ हँ मतलब एक सालके डिपोजिट लऽ लै छय
आ एते कोनो बढ़ियां खास रूमो नय जेना इम्हर कते नीक बढ़िया सब बढ़िया फ्लैट मिल जाय छै बीस हजार में पच्चीस हजार में
बढ़ियां से बढ़ियां मिल जा छै ओहो में आहाके